हेलो
कि हाल छै रे
हेलो
हेलो आवाज नहि जाय छौ
हँ हँ की हाल चाल छै यौ
एकदम बढ़िआँ अपन कहियौ
तहन आय केहन रहलै यात्रा
यात्रा तऽ एकदम आनंदमय रहल एहन यात्रा तऽ चाहै छी जे जीवन मे डेली हुए
घोरसँ केना गेलियै
भोरे तऽ रूम परसँ निकललहुँ ऑटो पकड़लहुँ गेलहुँ पटना जंक्शन दस टका भाड़ा लऽ लेलक
हँ
फेर ट्रेन छले दानापुर स ने हमरा सब ट्रेन छले तऽ ओतहु जाय सकै छलह ऑटो से दानापुरके ट्रेन मिल गेलै पटना जंक्शनसँ उम्मीद मे तऽ छलियै पाँच तीस वालला ट्रेन पकडै के लेकिन पाँच पन्द्रहे वला एगो मिल गेलै
हँ ट्रेनसँ तऽ बहुत जाइत रहैए एम्हर
हँ हँ ओ ट्रेन मे बैठलौं आरा भबुआ ट्रेन छलै बड़ा सुंन्दर जकाँ पहुँचा देलक दानापुर
हँ टिकट सब कटेने रहियै की
नहि यौ परीक्षा छलै एडमिटे कार्ड हमर सब टिकट छै कनि तऽ बेैमानी केलियै रेलवे के सङ्गे ईमानदारी तऽ नहि केलियै लेकिन टिकट नहि कटेने छलहुँ
कोनो बात नहि सरकार पहिलैये फॉर्मे भरै कालमे एहि सबके पैसा लए लैये
हँ सेहो बात छै ओहि दुआरे जे छै गेलहुँ ओतऽ पाँच तीसे मे पहुँच गेलियै दानापुर तीन नंबर प्लेटफॉर्म पर उत तरलाके बाद पाँच पर छलै फेर ओतयसँ मुजफ्फरपुर मे छलै ने परीक्षा
अच्छा समस्तीपुरके बगलमे ने मुजफ्फरपुर यऽ
हँ समस्तीपुर से आगू ये बगले कहि सकैत छी छी आब अहाँ सब पढ़ै लिखैबला विद्यार्थि छी अहीं सब ने कहबै जे केम्हर कोन जगह छै
अच्छा एग्जाम मे जे रहै क्वेेशस्चन जे रहै मिलबै वला से केना मिलेलियै
एग्जाम मे क्वेेश्चन तऽ बाहर आबैए नहि ने दय छै अपना मन से जे किछु यादि ये तऽ बाहर मे बहुत बच्चा आपस मे चर्चा करै छै तऽ उएह से अपन लोक अन्दाज लगाबै छै कि हँ हम ई मारलियै अहाँ ई मारलियै एकर ई सही छै उएह बात छै
अच्छा
हूंम्म इग्जाम मे तऽ अहूँके तऽ छलै परीक्षा अपनो अपन परीक्षाके रिव्यू देबै
हम तऽ गेलहुँ सबसे पहिले स्लीपर मे बेड लेलहुँ आराम से सुतलहुँ राति मे उठलौं रहे नहि हँ पूरा सुति कऽ आराम से तऽ गेलौं
अहाँ छलहुँ टिकटके की बिना टिकटेके
हमँ बिना टिकटे के रहौं
तैयो सुतय के लेल अहाँके जगह मिल
सुत तहि के लेल से एखन लागल नया ट्रेन ये पूरा ओइमे गद्दादार सीट रैहे सुत तइ पड़े के साथे नीन्द पड़ि गेलौं
ओ तब यात्रा पूरा रहल
आय एके बेरा उठलहुँ डेढ़ घंटाके बाद मूड तऽ पूरा फ्रेश भए गेल ओतऽ पहुँचे के साथ मिठाइ आ गुलाब जामुन आ छेना देलियै भुजिया दूगो देलियै ओइके बाद चलि गेलहुँ आराम सँ एग्जाम हौल मऽ एग्जाम हॉल मे तऽ अहाँ हमरा मिललियै रहे न
हँ हँ मिललियै नहि तऽ एग्जाम हॉल मे तऽ भेट भेले छलै भोजन सब भेलै करकरायकेँ नहि अहाँके नहि
एह भोजन तऽ अस्सी रुपैयामे एतेक सुन्दर देलक जे बता नहि सकै छी ओ पवित्र चावल दालि सब्जी ताहिके बाद खीरा रहै प्याज रहै अचार रहै पापड़ रहै
थैय थैय कैय देलक ई तऽ अहाँक घरवला फील अना देलक
तऽ पूरा घर वाला फिल उहो समोसा खाय यऽ लेकिन एगो दोस्त छला से कहलक जे समोसा की खायब चलू भाते दालि खाय लै छी
हँ तऽ अपना सबके तरफ के दोष हेता समोसा सब बेसी विश्वास नइ
खेलाके बाद जे जिलेबी खेलहुँ ओ तखन जे मोनके तृप्ति मिलल
ओ अदभूत अनुभुति भेटल नय
ओ बहुत ज्यदा
बढ़िया य अहि सब तऽ छै आ परीक्षा केहन गेल नीक गेल कि नहि हँ तहिना भुजिया तुजिया खाए कऽ कहुना अपन काज चलेलहुँ बेसी किछ नहि खेलौ हमरा रास्ता सबमे बेसी खेनाइ नहि ठीक बुझाइ य बुझलियै खीरा तीरा खेलियै
हँ हँ
हालकि गर्मी तऽ आइ ओतेक नहि छलै लेकिन तैयो कहलियै नहि पेट ठंडा रहबाक चाही नाद जे गरमैय जेतै तऽ फेर मामला गरबरेय जेतै न यै ओहि दुआरे कहलियै नहि पेट ठीक रहैके चाही तऽ खीरा तीरा सलाद उलाद आइटम जेना नमक मारि कऽ खाली खेलहुँ
अच्छा
हँ कियकि एक दू दिनसँ जे छै रेगुलर किछ ने किछ भैए रहले हन नाश्ता पाइन राइत म एगो दोस्त ओहिठमा छलहुँ अंडे चललै हँ तऽ गर्मी तऽ ओनाहिते छै नऽ एत केने छै भले बर्षा होइ छै लेकिन बर्षा बन्द भेलाकेँ बाद तऽ गरमी वएह ओनाहिते लागै छै
हूँ हूँ
ओहि दुआरे भोजन सब पर कनी हम सतर्की बरते छी पहिले जकाँ नहि जे किछो मिलेया ठुस के खा लै छी
नहि यौ मौसमो बहुत खराब छै बहुत गर्मी आबि गेल छै कखन मौसम गरम रहै छै कखन ठंडा रहै छै
हँ लेकिन तैयो हमर हमर अहाँके इंजन ठीक छै किछु पचा देबै
हँ हँ से छै अपनासभ मिथिलाके छियै ने
हँ आओर की कहै छै बकरियो सबके पचा दै छियै ने
त्ताअ
बकरी नहि खास्सी
हँ उएह बुझियौ खस्सी बकरी
हँ नहि नय बकरी नहि खााय छी खस्सी ने खााय छी ओहो स्वाद अग पा
होइ छै यौ अलग अलग इंग्लिश छै कि
होइतो हेतै यौ एते इंगलिश नहि ने पढ़लियै य हमसभ शुद्ध क क सरकारी कोनो बोरा पर बोरा पर बैसके पढ़े वाल्ला विद्यार्थी छलियै भुसकॉल से हो रहै ये त इंग्लिश के नहि यऽ जानकारी ओतेक के जानकार जे
श्री स्कुल वला बाते किछु आओर रहे
हँ हँ ओ तऽ छै लेकिन इंग्लिशमे तऽ पछड़ि गेलियै न यौ जमाना के हिसाब
नहि इंग्लिश तऽ छो महीना अगर बढ़िआंसँ करबै तऽ भए सकैया
ओ तत्परता सब में नहि ने रहे छै अहा के अतर जोश छै ओ जे हमरा सबमे आबि जेतै तहन तऽ बुझियौ
बेरे कल्याण भए जायत
ह उटान के देबै
तऽ
ओ नहि रहै छै एक दू दिनका रहल आ फेर चलि जाइ छै आब उमरो भएके अवस्था भेलै हन बियाह दान के एज मे पढ़ाइ क रहल छियै नहि बुझलियै
हू
इहो तऽ समस्या छै
ह
एग्जाम केहन गेल से ने कहू
एग्जाम तऽ बढ़िया गेल हन लागैया अगर भगवान चाहथिन तऽ भै जेतै हमर दोसो के भए जेते एगो दोसो छै हुनकरो गेलै ह
भगवानके चहला से नहि हेतै अपन चाह अहाँके की कहि रहल छै
मेहनत सब रहै जाइ छै
सेहो बात छै मेहनत अहाँ मतलब अपना तरफ से पूरा कै देने छियै जे क्वेस्चनके साथ अहाँके खेलयके छलै ओ खेलके आबि गेल छी आ भगवानके ब
भगवान सरकारी नौकरीमे मात्र अहाँके साठि परसेंट आ सत्तर परसेंट अहाँ अपन राख तीस परसेंट भगवान पर सौप दिअ
ओ तन तऽ भगवानके भजन पाठ सभ
हेलो
सफलता मिल जाइत न
हेलो
हेलो आवाज नहि जाइए
हँ हँ आवाज आबै या
तऽ आवाज आबैया तहन बीचमे हलो हलो नहि कहियौ किछ किछ कहियौ की सब रहे सवाल सब एगो दूगो पुछ
सवाल रहए जेना हम अहाँ अथी रहे ई भारत के जे मोदी यौ मोदी के बारे मे तऽ दू चार गो करेंट अफेयर रहबे करै छै
हँ तऽ देश के प्रधानमंत्री छथिन तऽ हुनकर बारेमे तऽ किछ ने किछ ओतऽ योगदान मान क चलू
पढ़नाइ बहुत जरूरी भै गेल हेन
ए आइ वालला क्वेश्चन सब बहुत छलै
आइ देखियौ जेना पूछि देलकै आलू के संयुक्त राष्ट्रमे के
ई तऽ गलत हम बना देलहुं हम तऽ भारत मारि देलियै लेकिन एकर आंसर पेरू छलै ने
हम बताउ बहुत मारलक हन अमेरिका के बुझलक अमेरिका से ले आलू तऽ अमेरिके मारि दै छी
हँ तहन ई बड लोक के गलती भेलै
ए की कहू बड के भेले हन त इ के बाद ए आइ बीच में तते जे भए रहल छै ए आइ ए आई से हमरा लगेया पांच गो क्वेश्चन सब एग्जाम में रहै छै
हमही यहाँ जखन कारिया ऐप पर जे बतिया रहल छियै से इहो तऽ ऐ आइ सब के कोनो प्रोजेक्ट पर काम शायद चल रहल छै अपना अन्दाज जेना लागेया आब की छै असली से नाहि
लेकिन पता ये दुनिया तेहन भै गेलै हन ए आई के बिना आब जल्दी कामो ने किया कि बिक विकसित होइके लेल तऽ अहाँके सॉफ्टवेयर सभपर जाइए पड़त आदमी कते काम करै छै आदमी काम करलक तबियत खराब भेल मशीन सबके तऽ ई समस्या नहि ने छे
हँ तऽ एकर ठीक छै सहियो इम्पैक्ट छै आ गलतो इम्पैक्ट छै आब
हँ ओ तऽ आदमियो मे छै जेना देखियौ केओ आदमी ठीको रहैत छै केओ खराबो रहै छै सभ सभ टाइपके
विकसित जेना सब सामर्थ्यवान रहतै तहन ईसभ चीज हँ बेसी ठीक रहै छै एतय तऽ जे मेन इंफ्रास्ट्रक्चर सब छै वएह ने सही छै ते इ सब चीज के यूजे ने सही स ग्राउंड लेवल पर भै पावै छै गाँंव घर मे बाहर तकमे तऽ चलू ठीक छै बकी जे छै चलू और सब ठीक छै ने फेर हेतै गप।
आवाज बढ़ियाॅं आबैया, बतियाएब तॅं बतियौ